हुं, जी की हाल सब अछि।
हँ बढ़िया
अच्छा, और भ गेलै खेनाइ-पिनाइ
खेनाइ-पिनाइ भ जकाँ गेलै
अच्छा-अच्छा।
इहो सब एकटा बड़का रहै छै खेनाइ-पिनाइ के।
जी बहुत बड़का काज छियै।
बड़का काज छै।
जी-जी तखैन त मिथिला मे जे सब छै से त अइछे और अपन मिथिला के जे अछि त मिथिला त ओना प्रसिद्ध अछिये और एकटा इहो स मतलब अ रामायणे काल से प्रासिद्ध अछि की सीता मैया के त जनम अपन मिथिले में भेल
मिथिले में भेल छैय।
हुनकर जन्मभूमि तऽ मिथिले छैन जन्म स्थल।
मिथिले में छैन सीता, सीतामढ़ी तऽ हुनके छैय।
जी तऽ मिथिले में हुनकर जनम छैन।
बहुत-बहुत उएहा स तऽ प्रख्यात अइछ मिथिला अपन।
जी-जी।
सीते मैया स मिथिला के वर्णन कैल गेल छनि आइ सँ नहि छैय मिथिला बहुत पुरान भऽ गेल अइछ मिथिला।
बहुत-बहुत पुरान अइछ इ त राजा महाराजा के समय जवानो से ज मतलब छइथ।
हँ मिथिला के जैं नीक लगलैथ तैं सीता मैयाके जन्म भेलइ।
जी तैं हुनकर जन्म भेलाइन।
तऽ तैं ओकर माइट तऽ बड नीक अइछ।
बड नीक सीतामढ़ी तऽ मिथिले में अइछ अपना सबके कियाकि हुनकर जन्मे भेल छइन मि थिला में।
आ सिम प अथी सीता मैया के जेना राम चंन्द्र मन्दिर के भऽ गेल छैय तहिना सीतो मैया कऽ मन्दिर बइन जेतैन तखन मिथिला के और शान बइढ़ जेतै।
जी आ सुनाय में तऽ ऐल अइछ, जी। की बनतैन हुनकर मन्दिर।
अँ सीतामढ़ी में बड भव्य मन्दिर के
जी
निर्माण के कऽ रहल छैय। हेबाको चाही अपन मिथिलाके लेल जनकपुर धाम तऽ चलू अइछ ओ तऽ नेपाल लऽ लेलकै अपन साइड में।
जी ओ तऽ नेपाल एरिया में भऽ गेल।
नेपाल अपन एरिया में लऽ लेलकै ओकरा लेकिन अइछ तऽ ओहो मिथिले।
जी अइछ तऽ मिथिले लेकिन ओ नेपाल अपना तरफ लऽ लेलक ओ अलग बात छैय लेकिन छेला मिथिले में।
मिथिले में अइछ। आर सीतामढ़ी में बइन जैत तऽ अद्भुत भऽ जेतै, लोको के लेल लोकके बिजनेस बइढ़ जेतै जेना अयोध्या में देखियौ, रामचन्द्र मंदिर बइन गेल लैन तऽ आइ कतेक लोक कऽ बिजनेस बैढ गेलेय।
जी तऽ ओहिना जे छैय ते सब अपनो मिथिला मे सीतामढ़ी मे जी जी।
अ बुझू तऽ आनो लोकसब जेतै पूरा देश विदेश के लोकसब हुनका दर्शन करय लए जेते।
जी सही गप छैय, जेना गाँंव से लोक अयोध्या जा रहल ऐछ। ओहिना अयोध्यो से लोक गाँव एतना जे मिथिलां मे सि सीतामढ़ी के मंदिर छी। जी सीता मैया के मंदिर छैय, जाउ ओतऽ दर्शन करे के लेल।
तऽ ओकरो बहुत हेबे बनबाको चाही, बनेबाक चाही सरकार के सबसे पहिले आब इहाए मुद्दा पर उठे बाक चाहिये।
जी सही गप।
ए से बड स कतेक लोक के रोजगार बढ़तै। आ लोक कतौ जाये छै कतौ जाय छै तऽ नया चीज ओतुका आनै छै तऽ तहिना तऽ मिथला कऽ भ जेतै।
जी एकदम से।
मिथलाके जे समान छै, जे तरह के कला छै ओ चीज लोक अपन लऽ-लऽ कऽ अपन देश-विदेश जाय।
जी एकदम से हेबाक चाही, ई चीज तऽ सही बात छै। जागरूक काएल जाय कि मिथला मे सीतामढ़ी मे सीता मैया के एकटा विशाल से विशाल मंदिर बनाएल जाय।
बनाएल जाय। भव्य मन्दिरके निर्माण हेतै तऽ बड ची, बड चीज के परिवर्तन भ जेतै तखन।
जी सही गप छै आ परिवर्तन भेनाए बहुत जरूरी अय।
ता बढ़ल जा रहल छियै तऽ पहिले आ पहिले अ बैसल बैसारी मे तऽ उहाए सब चीज फुरै छै आ उहाए जे ककरो रोज गार भऽ जेतै तऽ सब तऽ अपन रोजगार मे लागल रहत। तऽ बहुत चीज, बहुत जे एते जे सुनै छिये ओकरा आय ओकरा माएर देलकै, ओकरा-ऐकरा से सब चीज सुहो कम भ जेतै ओय से।
जी एकदम से कम हेतै कियाकि सब बेरोजगार छै तैं सब मतलब चोरी चपाटी क रहल छै।
आ सबके जे रोजगार भेट जेतै
जी तऽ सब अपन रोजी, रोजी-रोटी अपन कास काज मे लागल रह‌तै।
विकास हेतै मिथला के।
होय छी।
जे घरो मे बैसल छैत तिनको सबके बहुत रोजगार बैढ जेतैन जे अचारे बनबै छै तरह-तरह के।
जी-जी।
अचार के बिजनेस कऽ लेतै, अम्मट बनबै छै तऽ अम्मट के बिजनेस बैढ़ जेतै।
जी सही गप छै जेना कि अम्मटे अपना के ते मिथले मे बनै छै और तऽ और जगह नहिये बनैत हेतै।
बनेनाय।
आ जेनाकि अपना से के सी तामढ़ी मे मंदिर बैन जाएत तऽ मिथला के लोग जे छै जेना कि लेब आ और
कोनो चीज, कोनो चीज बनाएत, कोनो चीज बना के बिजनेस करत कोई ये औते तऽ नीक चीज सब लिये चाहे छै।
देखतै त अद्भुत
आय अचारे तरह-तरह के देखतै ते हेतै जे चलु एके पौउ के उठा लै छी। त तैयो बहुत छै।
बहुत छै सही बात।
लाखो लोग औते करोड़ो लोग औतइन माता रानीके दर्शन करैके लेल।
जी।
तऽ बड्ड प्रख्यात भए जेतै सीता मैया खासके मिथिला के सीतामां के मंदिर बनि जाइत। छथिन तऽ बड्ड भगवती सब।
बड्ड भगवती छथिन लेकिन सीता मैया तऽ खास क के मिथिलेके छैथ।
अय अयोध्या लोक छेथिन तऽ बड बड भगवान सब लेकिन आइ तऽ लोग जा रहल छैय रामे चंद्र भगवान के लेल। से बात भ जेतै। तहिना सीता मैयाके छइन, सीता मैयाके मन्दिर भव्य बइन जेतै। तऽ बुझू तऽ मिथिलाके लेल एकटा एकटा शान बैढ़ जेतै।
शान बढ़ि जेतनि मिथिला के लेल, एहि ल बढ़ि जेतै कि सब भगवान के त जन्म कतहु ने कतहु भेले छनि लेकिन खास क के सीता मैया जे छैय।
के इहो इहो चीज एतय बना देतै जे सभ धोती पहिरक प्रवेश करू, पाग लिअ।
जी ई बहुत नीक रहत।
त ई ई चीजसँ और मुउ पूरा बढ़ि जेतै आ सभके रोजगार बढ़ि जेतै।
किए त जे ओ देखियौ आइ साउथ मे जाएब साउथ मे कोनो मंदिर जाएब त अहाँ के दु बिना पट्टा वाला धोती ओइ सबमें चलै छैय। हे
अच्छा अच्छा
बिना धोती पहिरने अहाँके मंन्दिरमे प्रवेश नै करऽ देत। आदमी सभके। आ बिना साड़ी पहिरने मौगी सबके नै जाए देेत, तऽ ओ ओतऽ अपन एकटा कल्चर्ड बना देने छैय। आ ओइसं की होइ छैय, साउथके लोकके बिजनेस छैय बढ़ल। तहिना ऐ अपना सबके सी ता मैया के दर्शनक के लेल एकटा धोतिए पहिरक बना देतय।
जी सही ई बहुत बढ़िआं रहत अपन सीतामढ़ीमे सीता मैयाके लेल।
जरूरी अएछ आदमी सबके लेल।
आ ई अपन तऽ मिथिलाक के ई पहचान छी धोती आ पाग।
धोती आ पाग, धोती पाग पहिरू तखन सीता मैयाके दर्शन करू।
जी ई बहुत बढ़िया रहत।
त अइसं की हेतै बड्ड बिजनेस बढ़तैन, बहुत लोकके काज भेटतै आ रोजगार भेटतै। घर मे जे सब बैसल रहै छैथ, एकटा पाय जे आमदनी हुअ लगै छैय ने त ओइसँ अहाँके सभके बुद्धि खुइल जाइ छैय।
जी सही बात छैय।
उएह बैसल रहब त किछु नै अहूँ छी हमहुं छी कोनो बात नै आब। पाइ जे अहाँके भेट लागल तऽ अहाँ तऽ सभटा काजमे अहाँके रुची बढ़ि जाएत।
जी एकदम से सही गप कहलियै जे ई रुचि बइढ़ जेतै।
तऽ से सब चीजके लेल हेबाक चाही।
हेबाके चाही एकदम तऽ ईसभ चीजके लेल जे छै, से मिथिलेके लोक आवाज उठेतै तबे हेतै।
तखने हेतै, तखने हेतै, बिना मिथिलाके दोसरके कोन मतलब छिय।
कोन मतलब छै ई तऽ मिथिले के लोक करथिन ने आब तऽ एहन सु सुबिधा भऽ गेल, जे घरे- घरे त सबके मोबाइल छै, आ मोबाइल के सही उपयोग करबाक चाही। मोबाइल पर जेनाकि, सब तऽ आ बहुते तरह के वीडियो सब बना- बना के वायरल करे छै, त इहा में जे मिथिला के लोग एगो इहो वीडियो बना क वायरल कऽ दै ह। जे सरकार से निवेदन ऐछ हमर सभके मिथिलामे जे सीतामढ़ी अछि। ओतऽ सीता मैया क मन्दिर बनबैके लेल। सहयोग करू, मदद करू, कुछ भी तऽ ई तऽ मिथिले के लोक
म बीज नहि चाहिए अपन शरीरके बदनाम करै छै। तेनाही क कऽ, रील्स बनबैए। आइ इएह टॉपिकपर अगर रील्स बनेलहुँ, तऽ आइ कत एतेक सुन्दर! मतलब।
कतेक नीक लग
कत्तेक नीक लगते।
आ सबके मन मेमे जागरूक जागते, ई तऽ बात सही छै, कि मिथिला मे सीतामढ़ी छै। आ ओतऽ सीता मैयाक के मन्दिर छनि, तऽ कनि, मन्दिर तऽ छेबे करनि। लेकिन इहोसँ बढ़िआँ कनि बनायल जाय।
इहो सम्बन्धी, भव्य म जेना आइ रामचन्द्रके बनलनि, तऽ देश- विदेश लाखो लोग हुनकर होइ छनि। आ तहिना आय लाखो लोग जे ते, बि मतलब मिथिलामे तऽ सोचियौ जे, मिथिलाके शान की रहतै।
ई सान, कतेक सान बढ़तै बहुत नीक लगते ने एहिसे ई लोकग देश -विदेश से हमर मिथिला मे आबि रहल अछि सि सीता मैया के दर्शन करे के लेल, ई से खुशी के गप की भए सकै अछि।
किछु नहि भऽ सकैए, अई से खुशीके गप।
कियाकि हर जगह -जगह के नाम जे छै से बहुत आगे बैढ़ रहल छै तऽ मि मिथिलो क तऽ शान बढ़बाक चाही, मिथिलो के नाम
आ मिथिलाक एकेटा सान छनि, सीता मैैया!
सीता मैया, कियाकि हुन
किया तऽ, उह उनके से, उनके से पूरा मिथिलाके लोकके लोक, पहचान छै, आर चिन्हैत छै।
जी सही कह त
देस विदेस ककरो कहियो जे मिथिला से छी, त सब कह जे वाह! कते सुन्दर पवित्र जगह से छी, अहाँ सब। ह
जी! एकटा तऽ ई अइ जे अब अपना सब तऽ बहुत मानियो त बहुत भाग्यशाली एछि जे मि
बहुत भागशाली छी। तैने छै, बहुत पाप कटित भऽ जाइ छै, मिथिला मे।
जी सही बात छै, लोक के तऽ हर जगह-जगह
के
भाग्यशाली समझू सही बात छै। हम तऽ अपना आपके सहीमे बहुत नीक समझै छी कि हम मिथलाके छी।
मिथला के छी।
पैग गप कि मैथली बाजै ल आबैया मे
मैथिली बाजल अबैया, कते गोटा के अपन भाषा नै बाजअ चाहै छ थिन किया ते ओय मे लाज होय छाए।
लाज
अरे मिथला मे क मैथिली मे अरे हम जहां से क त दसटा लोको आएल रहैया तऽ तैयो हम सब अप अपने भाषा मे गप करै छी, हां हम तोरो से किया मतलब हम किया तोरा दुआरे अपन भाषा बदलु।
कियाए बदलु जखन हम मि थला मे छी तऽ हम मैथिली नै बाजब तऽ किया दोसर बाजब। हां ओ नियम हय छै जे नै बुझलैथ तऽ हुनका संगे बाजये पड़त कियाकि बाहरक लोक
बुझै छै तिनका से हम कियाए मैथिली हिन्दीमे गप्प करू।
सही गप छै कियाए बाजु जखन अहुं बुझै छीयै, हमु बुझै छीयै तऽ चलू अपन भाषामे
हम सब केहनो पार्टी मे जाएब, केहनो जगह जाएब तऽ दूटा चीज नै बजै एकटा हम चम्मच से नै खाय छी।
अच्छा।
अपन हाथ से खाए चाहे केहनो होटल जाय। अपन हम हाथ से, हाथ से अलग मजा छै तखन चम्मच देखाबटी तोहर सबके कियाए करियौ। हां जे खाय बला छै से चम्मच से खाएब। खीर खाएब ते चम्मच से खाए।
जी सही गप छै जे खाय बला होय छै से खाउ ओय से कुनू
से चम्मच से खाउ, लेकिन आब भात दाल सेहो चम्मच से खोउ इ कोन गप्प भेलै।
ओ तऽ एगो देखाबटी भेलै ने भात-दाल ते लोक हाथे से खाय छै।
पचास तरह के तऽ आब चम्मच भ गेलैया।
आ जी।